कॉल उठाइये गया
हाँ
कॉल किए हुए है कार्या पे उठाइये न
हँ कार्य ऐप से तऽ कल किए हुए हैं
उठाइये
माल दुनू काल चल रहाै व एप वाला कट कीजिये व्हाट्सएप वाला अब डबल अबाज आ रहा है की हेलो
हेलो
हँ बोलिय
ओ तब बताउ
खाना पीना आओर हो गया
ह खाना पीना भए गेल छै ह अहाँ अपन बताउ अहाँ भए गेल छै
हँ भ गेल अच म सब ठीक यऽ ने
सबी छियै अहाँके
हमरो ललन ठीक या सुतल छै
हुँ सूत गेल छिय न
और सब बढ़िया
आओर सब बतैयौ एक
अहाँ मायका आयल छियै
हँ अभी तक न आय है जे भैया सब वह है वी है लोग जाएंगे त बोले है मालिक लोग है ह
बोलिए
नहि
नहि इसीलिए पूछे कि की आपका टास्क कम्प्लीट हो गया तऽ आपके बहन का टास्क चल रहा था ने एक एक दिन कॉल कीथ न तऽ बोली ी सी बल
अंशु के नामस करै हेलो मोबाइलमे ने लॉग इन कर लिये हुए है
हँ
मोबाइल लॉग इन कर लेेले छियै आ आ करय छी पूरा
अहाँ ककरो मोबाइलमे करि सकलियै ने अहाँके पास आस तय
अ मौसम लिखा आओर सब ठीक
हँ वाह नहि हमर दू गो हमरास छठ भेल छल आँ
बोल को बोल को
ई अभी अभी लग इने किए है दूसरका हुआ आपसँ बात हो रहा है दूसरा
हँ तऽ दिनमे दू चारि बेर कल कर लीजियेगा क पूरा हो जाएगा जल्द
हँ कर लेंगे
आ सुन होगा तऽ मेे बहन का भी नम्बर होगा ने मलसन होगा मेेरे बहन का नंबर होगा कॉल कर लीजिए
ह अभी तऽ सुति गेलखिन ओ ते ने हेलो
हँ
हेलो अभी सुति गेल छलखिन
हँ हेलो
बोल रहली हँ अभी सुति गेल छलखिन ने
हँ सु सोने के लिये आए हं उसे सोने क टाइम हो आओर सब ठीके है
ह कहु घूमय फिरय गेल छलै कि नहि
कहाँ घूमने के लिए कहाँ गए हैं नानीक यहाँ जाते तऽ अभी देखियए न टाइम मिलेगा तब हे ने
ह नहि गेल छलिय ने
हँ हमको टाइम मिलेगा तभी न
हुँ हसबैंड भी रहै छलय न
हुँ ओ बाहर नहि रुकलिय यह रै छथिन अभी हाल फिलहाल गेल छथिन हमर बहनक के पहुँचाबै के लेल घर
हुँ हेलो हेलो बोलहु अहाँके आवाज नहि आबैया
वेज की नॉन वेज